की हाल चाल छै?
बढ़िआँ छै।
की क रहल छी?
सुतल छी, की करब?
खाना पीना भ गेलै?
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेलै, अपने सबके
हँ हँ भऽ गेल छै।
कतऽ घर अइछ अहांके?
हम छि अहिंके सासुर दिस का।
और सासुर दिसका के यैऽ?
अ, हम छी अहाँके हम अहाँकेजेठसाइर लागब।
ए-
मुन्नाा के चिन्है छियै मुन्ना के?
मुन्ना, मुन्ना दीदी।
हँ मुन्ना दीदी हुनके हम बड़की बहिन बहिन मतलब चचेरी बहिन छी।
अच्छा मुन्ना ओ अथी की नाम छैन हुनकर लवली मिश्रा।
हँ
ह कहियौ तहन तहन त आब साइरे लागब त ह ह।
ह ह ह ह ह
ह ह अबै छलै अर्चू नाम आबै छै बुझलियै
हँ
हां ई अहीं के फोटो अइछ?
हँ ई हमरे फोटो अइछ। हम रहै नै छीयै गाँवमे सासुर हमर अइछ डभारी डभारी।
ओ हो डभारी मे कतऽ यइ?
डभाड़ी दुर्गा स्थान।
अच्छा डभारी में हम अपन बहिनो बाबा चौक डभारीमे हम अपन बहिनोके एगोके बियाह केने छी।
की नाम छैन?
चच्चा लड़की के बियाह केने छियै।
कथी नाम छै?
नाम की छै ओकर नाम छै राखी।
राखी आ उनका हसबेंड के?
ओकर हसबेंड के नाम किछ त छै ओकर हसबेंड के नाम ध्यान नै आइब रहल यै ओ पटना मे रहै छथिन।
पटना मे रहै छथिन राखी नाम छैन।
हमर बहिन के नाम राखी छै आ की कहै छै हुनकर अथी बर पटनामे रहै छथिन अथीके काम करै छथिन मकान तकान बनबै छै तकर ठीका अथी सब लै
अच्छा त हमर हसबेंड सब चिन्हैत
हँ
ई सब चिन्हैत हेथिन, हमसब कनियां मनियां की बुझबै
कनिया मनियास कि हेतै?
तऽ डभारी के कनिये ने भेलियै न बेटी न भेलीयै चौड़ीके।
चौरीके लड़की छियै आ डभारीके पुतौहु छियै सैह न?
हँ
तऽ धियाप बौआ सब अइछ कि नै?
हँ दु दुगो अइछ।
एगो बेटी अइ एगो बेटा अइ दुनू छै। बेटी पैघ अइ बेटा छोट अइ।
कै साल भऽ गेल वियाहके?
नओ साल
अच्छा
हां अहाँके बियाह भेल छलए तऽ फोटो आयल छलए हमरा लगि। अहाँके जे सायर छथि एकटा जेठ सायर अंजली
हां
ओ हम लवली सब एके तुरिया के छियै।
एके तुरियाके
हां हम ओकरासे पैघे हेबै, हम लवलियो से जेठ छी एक सालके।
हां हम अहाँके देखै छलहुँ।
हां हमरा देखने हेव नै हमरा कतअ देखने हेव
अहाँ पंडोल-तंडौल कहियो काल कऽ जाइ छलहुँ।
हैय हम गाँवमे रहिते नै छलियै तऽ।
उ तऽ हमरा पता हेय अहां गाँवमे नै रहै छलियै हमरा सब
अच्छा से के कहलक अहांके जे ई
जूली किआ कहत हमरा
हम कहिया पंडौल गेलिये यौ।
सेह सोचिओ।
हमरा तऽ दू साल भऽ गेल छलै उरी गेलाह।
है महराज तऽ दू साल भेल अखन ने
हां
अहां कहै छियै, हम पंडौल कहियौ गेबै नै केलिए।
पंडौल कहियो नै गेलियै से कहाँ कहलौ जे पंडौल नै गेलियै मतलब बियाहके बाद पंडौल हमरा नै भेल गेल। पंडौल नै गेलियै।
मतलब बियाहके बाद अहाँ अपन गांव नै गेलियै नैहर नै गेलियै।
हमरा गाँव नैहर गेला दू साल भऽ गेलै।
अरे तऽ बियाहके बाद अहाँ कहै छियै, हम पंडौल नै गेलियै तऽ बियाहके बाद अहाँ नैहर नै गेलियै।
हां चा चौरी तऽ गेलियै यए।
तऽ कै दैने जाइ छियै।
पंडौले देका जाइ छियै।
त अह तहन कहै छियै, बिआह के बाद हम
तैर जाइ छियै, हमरा मेन मार्केट में घूमय फिरे ल ओहि मकसद से नै जाइ छियै, रस्ता से जाय छियै से
तखन कता डामारियएमे छियै।
अखन हम मधुबनीमे छी।
मधबनीमे कत्ता
स्टेडियम चौक पर
ओतहि रहैय छियै।
हां एते रहे छियै, बौआ सभ के पढ़ाई-लिखाई के परपसल से आयल छियै।
हसबैंड अहाँके कि करै छथि।
मार्केटिंग लाइन में छैय।
मार्केटिंग में कतय मधुबनिएमे
हां मधुबनिएमे छथि, फिलहाल चल गेलै कनि दिन पहिले अहाँके ओतय सहरसामे सहरसा से आब गाँवमे मतलब मधुबनी सिफ्ट वपसी मे छलथि। हँ बैबरेज ग्रुप मे
अच्छा
बैवरेजमे छलथि हेँ एखन फिलहाल नहि किछ करल छथि कनिया फोन कऽ रहले
हेलो हँ भौजी अहाँके भौजी कहै छी जूली फोन कऽ रहल अए
कऽ लिय बात
कहियौ नऽ कहियौ नऽ अहाँसब सऽ बाद ओ परेशान ओकरा बुझल छै। ओहे हमरा भेजलकै हम कहलियै कथी छै। ई तऽ कहलकै एना एना से अवन्तिका के नाम लेके अवन्तिका सऽ बति हम कहलिये अच्छा
हँ
ठीक छै
हँ हमरा बात भेल छैला आकरो सँ भाभियोसँ बात भेलए फेर जूलियोसँ बात भेलए आयुषोसँ बात भेलए ह ई तऽ भेल जे भईया हमरा चौउड़ी के आधा मेम्बर अहि में छीे सब बात-चित भऽ गेल हमरा भाभिये कहला जे सागर जी जे छै। से जूली के हसबेंड छथिन हम कहलियै अच्छा रुखू ओतऽ तैहलका मचेने छेथिन हमरा बात करऽ दिय
हम तऽ पहले कहलियै या तऽ हम ग्रुप के बंन्दे करा देबै आ या
हँ
हँ लेकिन ई छै। हसमुख आदमी सब रहत खोजैत मजाक करत तेहन टाइप के आब सबटा आदमी सबके नहि जोड़बै
हँ
एहन आदमी सब के जोड़ब जे बात करबे ते मूड अहाँ
कनि इमर-उमर भेल ओ अलग बात भेल आब बबनड जेना लोक बात कर लागत ओ सही लागे छै। टच
कनि-मनी इम्हर-आम्हर भेल तऽ ठीक छै।
हँ
हऽ यै
हँ
तऽ बोउड़ के भगा देने छियेन
बोड़ अपने भागल फिड़ैयै
कथि पर कथि कहलिए
दौड़ भाग करबै कर
हँ अखन दिल्ली मे छैथ
अच्छा दिल्ली गेलखिन है
बस हम अहाके नहि दिल्ली रहै लए नहि गेल छैथ ओ सासू माँ के तबियत खराब छले ने तऽ दिल्ली एम्स मे रेफर कऽ देने छै त वैह ट्रीटमेंट के सिलसिला मे दिल्ली गेल छैथ डेड़ऽ महिना भऽ गेलन है एम्स मे
सबटा एम्स
तऽ आब ओहि पर लागल छथि अखन दू महीना तऽ भऽ गेलैन्ह आब कते दिन लगतै ने पता नहि ओहि चक्कर मे अखन नौकरियो चाकरी छुटल छन
हमरो सफदरजंग जे छै ने बगले में एगो हॉस्पिटल
हँ
एम्स जतऽ छै ने
हँ हँ
एम्स के जस्ट सामने वाला हॉस्पिटल छै सफदरजंग एम्स मे सब बड़का छै बुझलियै एम्स तऽ नामी गामी भऽ गेल छै कनि हमरो ओहिमे जाकऽ इलाज करै ओहो हमरे जाकऽ कनि ओ जूहीके इलाज करेबाक अछि
की होय से छै जे जुही के
आँ
जुहि के की भऽ रहल छै से
ओहे देखय नय छियै ऑनलाइन ओकरा मोबाइल चलबे के भूत ओहिमे जा कऽ देखेबाक छै जे कतेक कमसँ कम मोबाइल चलेतै आ
अच्छा ध्यान देतै
हँ
हँ
लागै छै केराके पात जेकां बुझलियै
हमहूं तऽ पतरे छियै बुझलौं हम तऽ भऽ गेल ह बच्चा सब के चक्कर मे कनी परेशानियो बेसी भऽ गेले अछि कनि घरेलू टेंशनो सब ज्यादा भऽ गेल अय
लागै छै केराके पात जेकां बुझलियै
हँ
केलकै लव मैरेज
अच्छा
लागे छै केराके पात सनके कहय छियै खाना पीना खाउ इम्हर इम्हर दुनिया पर ध्यान नहि दियौ
गाँव कहिया आबै छीयै अहाँ
गाँव तऽ अहाँ सब जहिया बजेबै तहिया आबि जेबय
हम तऽ अखने बजाबै छी आबि ने जाउ सोहरायएमे तऽ छी आँहा
सोहरायएमे नहि छियै छियै तऽ गुजरात मे गाँव ऐबय अहाँ
हँ तऽ गाँव तऽ अहाँके सोहराय मे अछि ने
हँ गाँव त सोहराये अछि
अच्छा
गाँव हमर सोहराय छै तैं ने कहलौं जे हमरा चौरी के हरेक आदमी पर नजर रहयए बिआ कनी ई नहि जे बिआह भऽ गेलैया ओहिसँ पहिनलेये
अच्छा पहिलेसँ हमरा सभके चिन्है छलियै अहाॅं
ताॅंय हम सबके चिन्है छी
ह हँ तऽ जहन लव मैरिज केने छियै तहन तऽ सही बात छै चिन्हते हैब
उज्ज्वल के चिन्है छियै
हँ यौ बहुत नीक सऽ चिन्है छियै
ओ सब हमर सबके क्लासमेट छियै
अच्छा। अच्छा उज्ज्वल ठाकुर।
हँ उज्जवल ठाकुर।
ह
हँ ठाकुर छियै कि झा छी यौ? झाए छियै शायद।
ठाकुर।
अरे कोना पर जे घर छै पोखरि लग।
पोखरि लग जे घर छै से उज्जवल?
गो बड़का घर नै छै दलान बहुत पैघ छै।
हुनकर पिताओजी घरे पर रहै छथिन ने।
ह गाम मे कोन उज्जवल छथिन यौ?
अहां ओहि गाँव के छी अहाँ के पता नै।
हम केयो से अगर पेस से चिन्हैत हेबनि तहन तऽ आलाम सँ नै चिन्हबै। दू- टू टा नाम रहै छै ने ऑरिजनल नाम किछ और रहल छै ककरो नाम छोटू छै तऽ ओकरा लोक गाम म छोटू के तऽ चिन्हते हेबै।
छोटू के, के ने चिन्है छै। बंटी दीया कहै छियै।
तऽ ओकर नाम बंटी के नै छोटू- छोटुवा। जे ससुर लग
छोटू।
अमर ओकर नाम छै अमर जी तऽ हमरा बुझले नै छले। सब गाम मे हम छोटू सँ परिचित छी तहिना भऽ जाइ छै।